ह।
चलो।
हँ हँ की हाल चाल छै।
हाल चाल ठीक छै अहाँ अपन कहू
हमरो सभके बढ़िआँ छै बहुत दिन भऽ गेल छलए अहाँसभ बात कयेल
बहुत दिन तऽ भए गेले की कहू व्यस्त रही घरतर बनि रहल छलै नऽ एतऽ अपन तऽ ओहि सबमे लागल रहै कनि भाग दौड़ बेसी रहै कनी आ आब जे छै से घर सब बनि गेलैए तऽ आब कनि फ्री छी टेंशन कनि कम अइ देखलहुँ अहाँसभ बहुत दिनसँ बात नहि भेल एते सोचलहु बात
घर बनेना मे तऽ बाप रे बाप बहुत दिक दिक्कत होइ छै जतेक घरके सजाउ ततेक बहुत बेसी भए जाय छै
हु आओर सब कहियौ आओर सब बढ़िआं
आओर सबसँ बढ़िआँ छै अपन कहियौ ओर अहाँके परिवारमे सब ठीक छथि
हँ माँ जी तऽ नहिें रहलखिन बाबूजी छथिन कनििया छै एकटा बौआ छै सब ठीक छै ह बाबूजीके कनी दिक्कत भऽ गेलैया किया कि उमरो बेसी छै हुनकर आर माँओ नहि रहलखिन तऽ कनी जे छै से के हुनका लग लोक छै नहि बात करै ला ऐहन हमहु बिजीे रहे छियै बेसी काज करैत रहे छियै
ओहि मे ते बहुत दिक्कत भऽ जाय छनि इह उमर में लोक के जरूरत रहैत छै छै
हँ
जे एकटा सहारा के कनिया के तऽ बहुत बेसी जरूरत रहै छै कनिआ रहै छथिन तऽ सम्भइलो लै छथिन लेकिन अगर कनिया नहि रहलै तऽ ओ तब बहुत दिक्कत भऽ जाइत छै आदमी सबके कनि बेसी दिक्कत भऽ जाइ छै औरत के ओते नहियो दिक्कत भऽ जाइ होइ छै कियकि ओ अपन परिचर्या कऽ लैत छथि लेकिन आदमी के कनि परिचर््या करय वाली चाही कि हँ ई चाही ओ चाही तऽ सबटा करय पड़ै छैन की करब की करबे
आर अहाँके घर मऽ सब ठीक अहाँके पप्पा
सभ सब बढ़िआ छथिन ओहो सब मस्त छथिन
अच्छा
आओर अहाँके बड़की बहिनक के बिियह दान भऽ गेलैय
हँ हँ हुनकर तऽ बिियाह भऽ गेलनि नऽ हुनकर तऽ जूने मे बिियाह भेलनि नऽ पाँच जून के हुनकर बिियाह भेलै आ अपना सब में तऽ चतुर्थी ततुर्थी बहुत भऽ जाय छै नऽ बाप बिियाह में बहुत झंझट छै एते करू ई मिथिलाञ्चल मे बिद्धि तते छै ने अपन ब्राह्मण मे बहुत बहुत बेसी पूरा सभके तऽ देह हाथ टुटि कऽ एक भ। गेलनि ओहिमे हमर। माँ छथिन हुनका तऽ कनि बेसी परेशानी भऽ गेलनि। असगरमे। हुनका सभटा चीज करय पड़लनि।
ह। ह पिछला बेर बात भेल रहे तऽ कहैत रहियै ने कि बड़की लड़का तका रहल छै। तऽ हमरा भेल पूछै छी। कि की केना भेलै।
हँ उएह। जे एम आर जे छथिन ने हुनकेसँ एम आर। छथिन तऽ
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
हँ हुनके सभ। बहुत लेकिन व्यवहार तऽ बहुत नीक छथिन बहुत। त बाप रे हुनकर जे व्यवहार छनि।
भाषा बोली ककरो ई नहि लागै छै। सभके एक संगे ओ मतलब। एलखिन जे सभके पूछने घुरथिन कि केना छी की छी। खाना खेलियै कि नहि अहाँ खेलियै कि नहि अहाँ खेलियै एको रत। लागै नहि छलै हेन कि नया जमाय छथिन अंगना मे। सभ तऽ तते घुलि मिल गेलखिन सभ। हुनकर तारीफे करनि खाली। लेकिन बहुत मोन लगले शादी मे ते बड़ मोन लगले लेकिन। कि दुरागमन जे भेलै ओहि दिनसँ। बुझियौ घोर पूरा सुन भऽ गेले बियाह। जे होइ छै। से पूरा अंगना भरल रहइ छै। छै। बहुत नीक लागे छै। रमन चमन सभ दिसन से।
लेकिन जखन दुरागमन भऽ जाइ छै। तखन बुझियौ तऽ अङगना के किछु हरा जाइ छै। तेहन लागै छै। बेटीक के जेलाके बाद। जे सभटा। चीज हरा जाइ छै।
अच्छा।
और सभ।
ओर सभ हमर बढ़िआं छै। तऽ जीजा जैसँ। अहाँके जे छै। से बढ़िआँ बनैया कि नहि बातचीत सभ होइया ने।
बहुत बहुत बढ़िया। हँ हँ बहुत नीक छथिन। ओ अपने।
अच्छा अच्छा अच्छा आओर बाबूजी कतऽ राइएपुर। रहै छथिन।
हँ हँ ओ सभ तऽ एखन रयपुरेमे रहै छथिन। हम कनि इएह जब तब। कनि। बाहर रहऽ लगलियै।
अच्छा तऽ ओहो तऽ रिटायर होयवला। हत अहाँके। बाबूजी।
हँ हँ ओहो आब। रिटायरे हेथिन। कि हमर भाय छथिन। अखन। तऽ हुनको जॉब नहिये लगलनि हन। देखियौ उएह। छथिन कऽ रहल छथिन अप्पन। प्रयास दऽ रहल छथिन। सभ किछुके हँ
बी टेक फहु नकर कम्प्लीट भऽ गेलै ने?
हँ हँ हुनकर बी टेक कम्प्लीट भऽ गेलनि।
तऽ बी टे कम्प्लीट होय तऽ कतहु मतलब कि अथि कम्पनीमे कैम्पस सेलेक्शन वगैरह सभ नहि भेलै कि?
नहि एखन कहाँ ह कोशिश सभ जगह कऽ रहल छथिन सभ जगह दिला रहल छथिन। थे कतौ ट्रेनिंग पर जाइ छथिन कतौ किछ दिन रहै छथिन। वैह छै सब जगह केँ अलग अलग कनि वातावरण भऽ जाइ छै। कखनो हिनको नै पाइन ताइन सूट करै छै। कम्पनी सब दुआरे दिक्कत तऽ भऽ जाय छनि।
जेतेै ओ सब तऽ होयइते रहतै और सब बताउ की खाना पीना सब भऽ गेलै?
हँ हँ खाना सब बैन रहल छै।
अच्छा अच्छा अच्छा खाना सब बैन रहल छै। बढ़िया बढ़िया आब खाना बना कऽ स्नान ध्यान करै छियै कि? पहिले स्नान ध्यान कऽ कऽ पूजा पाठ सब कऽ लै छियै।
नै करबाक तऽ चाही पहिने स्नाने ध्यान कऽ लेबा कऽ चाही। तकर पूजा तूजा कऽ कऽ ओइ केँ बाद खाना बनेबाक चाही एहि दुआरे कि ओइ स निफिक्र भऽ गेनौ तऽ अपनो दूटा मुँहमे किछ लऽ लेब। लेकि हमरा कनिक लथी भऽ जाय छै घर परिवार देखैै कऽ कनि- अथी लेट भऽ जाइ छै हम पहने खाने बना ले छियै ओइकेँ बाद फेर काज ताज केलैं उएह चक्कर मे हमरा लेट भऽ जाइत छै आब अब की छै महिला सब केँ छै कनि किचन गन्दा रहल तऽ ओकरा पोछैत पोछैत पोछैत
हू छैहिय कि
ओत ओत सभ किछ करैत रहे छै
हँ अहाँ केँ बुच्ची केहन अय छोटकी बेटी
हँ हँ ओहो ठीक छै ओहो बहुत बढ़िआं छै बाप रे बदमाशी करै छै तते बदमाशी करै छै लेकिन बापरे
मिस करबै कि बदमाशी नै कऽ रहल हइ इएह सब चीज केँ लोग याद करै छै। पैघ भेला पर जावे धरी छै तऽ आबे तक बदमाशी करतै फेर पैघ हेतै बुद्धि अपने हेतै तऽ फेर धीरे धीरे जे छै से खुद शान्त भेल जते।
हँ ई तऽ सही बात छै।
हँ और
और सब सब बढ़िया छै
हँ अखन जे छै से अहाँ कहने रही कोनो कोर्स तोर्स सेहो करबै किछ आगू केँ सोच रहल छियै किछ करियै
हँ यौ सोचैत तऽ छियै लेकिन हमरा कनि बौए लऽ कऽ कनि हम परेशान भऽ जाय छियै
ठीके कहनि
हँ अब ककरा लंग छोड़ कऽ जेबै ओकरा से बात भऽ जाय छै कतबो किछ कहै नै छै हमरा सबमे त फकरा कहल जाइ छै कि पिट्ठा करू पिट्ठी करू भात बराबर नै आ दादा करू दादी करू माँ बराबर नै त कतबो अहाँ पिठ्ठा पिट्ठी खा लेबै लेकिन जाबे त अहाँ भात नै खेबै अहाँ के मोन नहि आ तहिना बच्चा सब के होइ छै क कतबो कतौ रहि जायत लेकिन ओकरा एक घंटा स दू घंटा बहुत भेल ओईके बाद माँ माँ माँ ओकरा चाहबे करी
हूँ त छहिए की करबै ओकरो ओकरा जे छै से ओकरा कोशिश करियौ ओकरा लए क चलि जाउ संगे इंस्टिच्यूटसँ परमिशन लऽ लिअ
नै भऽ पाबै छै बच्चा छै ने डिस्टर्प करय छै हमरा तऽ डिस्टर्प करबे करते ओहिके संग चारि गोटा के आओर डिस्टर्ब करय छै ओहो सभ डिस्टर्ब भऽ जाइत छथिन तऽ तै दुआरे बच्चाके एलाउड
हँ तखन तऽ हम सब कि कनि रुकि जाउ पैघ होबऽ दियौ कै साल के छथिन अहाँके बुच्ची
एखन दू साल लगतै एखन अ
ओ हँ तखन कनि रुकि जाउ की कि करबै दू साल रूकि जखन समझदार भऽ जेथिन घर पर रहय लायग तखन अहाँके जे इच्छा हैत त जे छै से कऽ लेब
और अहाँके हसबेंड जे छै से कतय रहै छथि अखन बाहरे की घरे से हुनकर काज चलि रहल छै
एखन तऽ हुनकर घरेसँ काज चलि रहल छै लेकिन फेर ओएह छै। जखन बजेते तखन जाय तब।
कोन कम्पनी मे छलखिन कहने रहहि अहाँ।
यौ ओ तऽ एमेजोनमे छथिन लेकिन की छथिन से हमरा? कते दिन कहलखिन हन हम खुद बिसरि।
ह अच्छा- अच्छा-अच्छा।
ह की कहे छथि हमरा ध्याने पर से उतेर जाइय।
हम्म तब तऽ ठीके यै अहाँके घरे पर रहैत छैथ तऽ जे छै से सब चाहे छै कनियाके हुनकर पति अगले बगल रहे अहाँके तऽ एते नीक भेटल त लिखी घरेसँ काज करै छथि जे मोन से अढ़ा अढ़ाह दैत हेबै हुनका
हा हा हा
से तऽ होइते छै आब घर मे रहलथि तऽ कनि आस बनि जाइ छै तऽ हुनका ई कऽ दियअ ओ कऽ दियअ त कनि कऽ दैत छैथ बिचारे की करथिन देखै छथि
ठीके छै ने। छोट बच्चा छै। घर से भेटल छै। हुनको लए बहुत नीक छै, अपन। खाना घरके पूरा भेट गेल। घरके जे छै, से घरेमे रहला भाड़ा नहि लागल बाहरमे रहथिन तऽ। जे छै से कते-कते भाड़ा लागे छै ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ई। खर्चा ओ खर्चा घरमें कम से कम। अपन माय बाप संगे छथि। अहाँ संगे छथि बच्चा अपन के अपन घर के अपन घर लोक तऽ। इएह चीज चाहै या, जते लोग छै तऽ। एते बेरोजगारी छै, कि लोग दूर-दूर देश जायया नौकरी करे ल त सभ त चाहै छै कि, अपन घरे लग कतहु जॉब एहन भेट जाय जाहिमे। पाइयो भेट जाय, परिवारो चलय। हुनका चलु ई त बहुत भगवान के कृपा छै कि हुनका घरे छय तऽ बढ़िया चीज जँ समय बदइल रहल। जे बहुत कम्पनी सभ सुन छी कि, आब घरे से जॉब द रहल छै। कम्पनियो सभ के फायदा छै ने, ओमे ओकरो सभके एक्सपेंस सभ जे छै से घटि जाय छै।
हँ बात छै।
हूँ।
ओतऽ रहिते थिन तऽ कम से कम पाँच हजार दिआ पड़तै कम्पनी के। को कित नहि दै छनि कियकि वर्क फ्रम होम लऽ लेने छथिन। तब तऽ तऽ डेरा वगैरह के एएस्पेस नहिए दै छै। एगे अंजना घर तर लैतिथिन न
अच्छा- अच्छा- अच्छा
हँ एकसंस वगैरह दैत रहैत छै।
ह।
अह ह अत रहय छथिन। छिन तऽ काटि लै छै
ओ बुझि गेलियी बुझि गेली अच्छा अच्छा ओ चीज। तऽ रहला पर आरे तैयो बहुत बढ़िया छै भाइ घर से। रहि कऽ जॉब केनाइ ओतऽ चलू पाँच हजार काटे लै छै लेकिन। ओ जे सुख जे एतय छै, ओ सुख ओतऽ कतऽ भेटतै कहू
हँ से।
अपन जे मोन होते खाइत हेता। पीबैत हेता अकेले ओताे। दूर् देश मे रहला पर पता नहि भेटै छै कि नहि सभ सब्जी सभ या। सभ सामान सभ जे अहाँ चाहे छी लेकिन एतो सभ भेट जाय छै।
सुबह के
अपन गावके अपन।